हेलोउ
बेचेय छिय हेलो नहि जाइय कहिकी ठीक छी
की
कहइछी ठीक छी
हँ हँ ठीक छी अहाँसभ
से खाना
नहि आब हेतै उएह भिंडी आलू के सब्जी आ रोटी
अच्छा नॉर्मले खाना बनेलिखिन है
नहि ओहि दिना बनेने रहियै चिकेन सोमके
अच्छा सोमके लऽ लेने रहियै
हँ बनबैत रहय छियै
अच्छा आओर कहियौ
आ ओतय तऽ माछ मछलीसभ नहि बनबै छियै
नहि तऽ एत तऽ कहाँ किछो नहि अहाँ अहाँ नॉर्मले खाना
बाहरो से नहि मंगबै छियैै
नहि बाहरसँ बाहर जा कऽ खा सकै छियै बना नहि सकै छियै मंगा नहि सकै छी रूममे नहि चलि आउ ने रुममे नहि खा सकै छी वैह बिना तऽ दिक्कत भऽ जाइत छै सबसँ ज्यादा हम अपन टास्क पूरा करै छी नेटवर्क हिनका कहलियै चचाक कहलहुँ हन जे हम अपन टास्क पूरा करै छी हमसभसँ बतियाइत छी दस पांच मिनट
हँ हमरो दऽ दै छै हम नहि करै छियै
अहाँ तऽ कते होथियार छियै अहाँ तऽ आहाँ तऽ पूरा कऽ लेलौ एखन तऽ आब की चाही अहाँके
ओ
अहाँक टास्क तऽ पूरा भऽ गेल न आओर तऽ अहाँके तऽ दोसर टास्क मिलल न यौ
टी वी चलैयै एम्हर तहि दुआरे आवाज कनि कम आबै छै
अहाँ रूममे टीवीओ लगेने छी
हँ हँ बलूटुथ कहाँ छै कहाँ छै
कि भेलै भैया कनि टीवी बन्द कऽ देबै एखन हमरे सँ बात करथिन
कि
एखन टीवी लागै छै रूममे
नहि हमरा नै दोसरके रूममे चलै छै
हँ
एना अबेर कऽ केँ एबै तऽ हमर काज केना हेतै यौ
अवाजे नहि अबै छै
हेलो हेलो हेलो हेलो
हइ तऽ अहाँ बजयबै तहन न
आहां
आवाजे नहि अबै ह उम्हरसँ किछु फेर आवाज नहि अबैया
नटबर
हँ
की
मोबाइल हमर नै खराब छैय आवाज फ्रेश नय अबैया
हमर खराब भऽ गेलए हमर अहाँके नहि कहै छी खराब भऽ गेल या
अ
वएह आवाज घड़घराइ यऽ हमर तऽ आवाज ठीक ह
हँ बस पाँच मिनट और बतिया लिअ पाँच मिनट भऽ गेल
हुँ खाना पीना भऽ गेल
नहि यौ नहि बने ल
अ
नहि
मेघो ई सब उमर भोइया
ह एम्हरो बहुत गर्मी छैय
हँ घर पर बहुत होइया हूँ बहुत मेघ होइ छैक एम्हर कहाँ मेघ होइ छै दरभंगामे नहि एम्हर नहि होइया मेघ। एम्हर कहाँ होइत छैक। गेल रहियै बीचमे तऽ घर गेले रहियै गेल रहियै घरेसँ तऽ एलियै हँ
हमरा मम्मी केँ बढ़िआँ बढ़िआँ खाना खुएबै से नहि सादा खाली
ए पूछियौ रोज माछे मछली बनवे छियैक। नहि बनेलौ ह गर्मी छैक जादा ई सब एखन खाय की। हँ मोन लगैया भरि दिन मोबाइल देखैया।
कै मोन ल क किया छै।
आँ
पप्पा केँ मोबाइल देखय छैक से।
ए इहय वाला मोबाइल से देखैया भरि दिन हँ इहय मोबाइलसँ
की कुत्ता ओथी छैक मन्नु केँ भेज देबय घर अथी मतलब मुड़न छैक हुनकर राकेश चचा केँ लड़का केँ देखियौ ने आब की होइ छैक ह दुरा किलियर होय छै हमर बबुआ के। ह्म हैेलो चाचा आइब गेलाह। आ ब
माछ मछली बहुत दिन खेला भऽ गेल हेत अहाँसभकेँ
धान भऽ क देलकयि।
ओह ने बम्बइमे रहियै तऽ माछ मछलरीसभ बढ़िआँसँ खाइत रहियै
ओ तऽ खा जाइ छै छले ने ओतऽ दिक्कत भऽ जै छै
हँ कहै रहथिन जे माछ मछरी बाहरोसँ खाइ छी ओतेक नीक नहि रहैय हल्दी के ओखने कमाय भ गेलै। हँ अपना हाथके बढ़िआँ रहै छै ने हँ हँ ठीक छै
शिवानिएके कए बेर कऽ कऽ बतिया लैत छियनि हुनकेसँ
हँ बतिया लियअ केनाहुतो पुरा लियअ दू चारि दिनमे
केनहौतो पूरा लै हँ चलू हमर टास्क कम्प्लीट भऽ गेल रखै छी आब एहि पर आवाज नहि अबैया